हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार हँ सब ठीक छय
बिल्कुल बिल्कुल कल्ही हम सोचे छलु जे भारतक अर्थव्यवस्था के विकास मे व्यवसायक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अछि
बिलकुल क्योँकि व्यवसाय रोजगार उत्पन्न करैत अछि आ देशक आर्थिक गतिविधिके गति प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ भारत में छोट व्यवसाय के लए कई पेघ उद्योग धरि बहुत प्रकारक व्यवसाय देखबा लेल भेटैत अछि
हँ किछु लेके किराना दुकान चलबैत अछि तऽ किछु लोक पैघ कारखाना आ कम्पनी सञ्चालन करैत अछि
हमरा लागैत अछि जे कृषि आधारित व्यवसाय भारत में बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल क्यंभारतक एक पैघ जनसंख्या खेती आ खेती से जुड़ल व्यवसाय सए पर निर्भर करैत अछि
काल्हि हम पढ़लू जे दुग्ध उत्पादन सेहो भारतक एक प्रमुख व्यवसाय छै
हँ दूध दही घी आ अन्य उत्पादन लाखो परिपक आय स्रोत बनल अछि
सच कहु तऽ वस्त्र उद्योग भारतक सबसे पुरान व्यवसाय सबमे से एक अछि
बिलकुल भारतक कपड़ा उद्योग देश क विदेश दोनो बाजार में बहुत प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत अछि जे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र आजुक समय मे तेजी से बढ़ि रहल अछि
बिलकुल बहुत रास युवा हार्वेस्टर तकनीकी सेवा आ डिजिटल क्षेत्र पे कार्य रहल अछि
कलि हम देखलियौ जे ऑनलाइन्यापार सेहो बहुत तेजी से लोकप्रिय भए रहल अछि
बहुत लोकसब घर बसाएल वस्तु खरीदी ओ बेचि सकैत अछि
सच कहूऽ पर्यटन व्यवसाय सेहो भारतक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत ह अछि
हँ देश विदेशक पर्यटक से होटल परिवहन आ अन्य सेवा क्षेत्रक के लाभ भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन आ जलपान से जुड़ल व्यवसाय सदिखन माघ मे रहैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल
हेलो
बिल्कुल कल्हि हम पढ़लहुँ जे नव उद्यम शुरू करनिहार युवा सभक जन संख्या बढ़ि रहल अछि
युवा सब नव विचारक आधार पर अपन व्यवसाय शुरू कर रहल छथिन
बिल्कुल बिना तैयारी आ निरन्तर प्रयासक कोनो व्यवसाय लम्बे समय धरि सफल नहि रहि सकत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारत मे व्यवसायक सम्भावना लगातार बढ़ि रहल अछि
हँ तकनीक के नवाचार अ बढ़ैत बाजार कारण नव अवसर निरन्तर उत्पन्न रहल अछि
बिलकुल सही केलियौ कृषि दुग्ध उत्पादन वस्त्र उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाइन व्यापार पर्यटन भोजन सेवा आ नव उद्यम जेका क्षेत्र भारतक आर्थिक विकासक मजबूत आधार छथि आ अही व्यवसायक सफल माध्यम से लाखो लोग रोजगार आय अपन प्रगतिक अवसर प्राप्त करि रहल छथिन
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतमे व्यवसाय केवल धन कमाबैके साधन नहि बल्कि समाज आवश्यकता पूरा करबाक माध्यम सेहो अछि
बिल्कुल कियाकि प्रत्येक सफल व्यवसाय कोनो ने कोनो समस्या के समाधान प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ भारत मे खुदरा व्यापार बहुत पैघ क्षेत्र मानल जाइत अछि
हँ छोट छोट दुकान से लए के पैघ बाजार धरी लाखो लोग एहीं क्षेत्र से जुड़ल छथि
हमरा लागत अछि जे औषध औद्योगिक भारतक महत्वपूर्ण व्यवसाय सबमे से एक अछि
बिल्कुल भारत दुनिया के बहुत रास देश मे औषधि निर्यात करैत अछि
कल्हिमे पढ़लहुँ जे ओाहन उद्योग सेहो भारतक अर्थव्यवस्थामे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
हँ मोटर गाड़ी मोटर साइकिल आ अन्य वाहन निर्माण में लाखो लोक के रोजगार भेटैत अछि
सच कहु त निर्माण क्षेत्रक व्यवसाय सेहो बहुत पैघ स्तर पर चलैत अछि
बिल्कुल सड़क पूल भवन आ अन्य संरचना निर्माण मे बहुत रास लोक कार्यरत रहय छथि
हमरा लागत अछि जे शिक्षा से जुड़ल व्यवसाय सेहो तेजी से बढ़ि रहल अछि
ह हँ प्रशिक्षण केन्द्र शिक्षण संस्थान आ ऑनलाइन शिक्षा मंच सबहक माघ लगातार बढ़ि रहल अछि
कहलियी हम देखलहुँ जे बहुत लोग डिजिटल सामग्री निर्माण के सेहो व्यवसायक रूप से अपनाबि रहल अछि
बिलकुल वीडियो निर्माण लेखन शिक्षण आ अन्य डिजिटल सेवा से आय प्राप्त कयल जा रहल अछि
सच कहु त सफल व्यवसाय लेल ग्राहक आवश्यकता बुझनाइ बहुत जरुरी होइत अछि
हँ ग्राहक सन्ष्ट रहत त व्यवसाय सेहो लम्बे समय धरि सफल रहत
हमरा लागत अछि जे ईमानदारी व्यवसायक सबस पैघ पूंजी होइत अछि
बिल्कुल विश्वास एक बेर बनी जाइ त ग्राहक बार बार वापस आबे छै
कल्हि हम पढ़लूं जे बहुत पैघ व्यवसाय सेहो एक छोट पचार से शुरू भेल छल
हँ पैघ सफलता अक्सर छोट निर्माण आ निरंतर मेहनतक परिणाम होइत अछि
सच करू तऽ व्यवसाय में जोखिम आवश्यक रहैत अछि
बिल्कुल मुदा सही योजना अध्ययन आ धैर्य से जोखिम के कम कैल जा सकत छै
हमरा विश्वास अछि जे भारतक युवा व्यवसाय क्षेत्रमें बहुत पैघ परिवर्तन आनत
हँ नव सोच तकनीक आ नवाचारक माध्यम से युवा सब ने अवसर पैदा कर रहल छथिन
सही कहलाये खुदरा व्यापार औषधी उद्योग वाहन निर्माण निर्माण क्षेत्र शिक्षा सेवा डिजिटल सामग्री निर्माण आ अन्य व्यवसाय भारत आर्थिक विकास महत्वपूर्ण आधारित छथि आ जे व्यक्ति ईमानदारी ग्राहक संन्तुष्ट सही योजना आ निरन्तर सिखबाक आदत बनाय रहत व्यवसाय में सफलता प्राप्त करबाक सम्भावना बहुत बढ़ी
बिलकुल कल्हि हम सोचै छलूं जे भारत में व्यवसायक अवसर दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल अछि विशेष रूप से तकनीक आ डिजिटल क्षेत्रक विकासक कारण
बिलकुल आइ बहुत रास लोक कम पूँजी सेहो अपन व्यवसाय शुरू रहल अछि आ धीरे धीरे ओकर विस्तार रहल अछि
सच कहू त व्यवसाय शुरू करबा से पहिने बाजारक अध्ययन बहुत आवश्यक होइत अइछ जब व्यक्ति ग्राहक आवश्यकता नहि बुझतै सफल व्यवसाय निर्माण करना कठिन भए सकै छै
हमरा लागैत अछि जे व्यवसाय मे धैर्य आ सफलता लेल अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण अछि
बिलकुल यहाँ की अधिकांश व्यवसाय शुरू होइ त पेघ लाभ नहि दैत छथि समयक संग विकास होइत अछि
काल्हि हम पढ़लहु जे बहुत रास उद्यमी अपन सफलता से सीखी पूर्ण प्रयास करैत अछि
हँ असफलता से सिखबाक क्षमता व्यवसाय लेल बहुत महत्वपूर्ण मानल जायत अछि
सच कहू तऽ व्यापार में ग्राहक सेवा बहुत पैघ भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल ज ग्राहक सम्मान आ अच्छा सेवा प्राप्त करत तै ओ दुोबारा अवश्य आयत
हमरा लागत अछि जे विज्ञापन आ प्रचार सेहो व्यापक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ लोक सबके उत्पाद या सेवा बारेमें जानकारी देबाक ल प्रचार आवश्यक होइ तऽ छै
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत रास व्यवसाय सामाजिक माध्यम उपयोग रहल अछि
बिल्कुल सामाजिक माध्यम कम खर्च में अधिक लोक धरी पहुँचा बैके अवसर प्रदान करैत अछि
बिलकुल समाजिक सच कहू तऽ व्यवसाय मे खेला जोखा करनाइ सेहो बहुत जरुरी अछि
हँ आइ बी आ लाभक सही जानकारी बिना व्यवसायक विकास कठिन भए सकत छै
हमरा लागैत अछि जे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व्यवसायक सबसे पैघ पहचान होइत अछि
बिल्कुल सी गुणवत्ता ग्राहकक विकास विश्वास जीतबाक सबसे प्रभावी तरीका अछि
कल्हि हम पढ़लू जे भारत मे महिला उद्यमी सबक संख्या सेहो बढ़ि रहल अछि
हँ हँ बहुत रास महिला अपन व्यवसाय शुरू कै कै आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनि रहल छथिन
सच कहू तऽ व्यवसाय केवल मालिक लेल न बल्कि बहुत रास लोक लेल रोजगार अवसर सेहो पैदा करैत अछि
बिल्कुल एहि कारण सफल व्यवसाय समाज आ देश दुनू लेल लाभ दाई करत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य में भारत विश्व प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र सभमेसँ एक बनि सकैत अछि
हँ विशाल जनसंख्या युवा शक्ति तकनीकी विकास आ बढ़ैत बाजार एही संभावना के मजबूत बनाबैत अछि
सही कहलियै जी बाजारक अध्ययन धैर्य ग्राहक सेवा प्रचार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सही लेखा जोखा नवचार आ निरन्तर सुधार जे क तत्व सफल व्यवसाय आधार होइत अछि
बिल्कुल कल्हि हम
क्षेत्र निरन्तर प्रगति रहल अछि तथा लाखो लोक जीवन मे सकारात्मक परिवर्तनन आनल रहल छी
बिल्कुल कल्हि हम सोचैत रहल छलहुँ जे भारत मे बहौत रास सफल व्यवसाय एहन लोक सब शुरू कैने छथि जिनका शुरुआत बहुत साधारण परिस्थिति से भैल छल
बिल्कुल एहि से साबित होइत अछि जे सफलता केवल पूंजी पर निर्भर नहि करैत बल्कि सोच मेहनत आ निरन्तर प्रयास पर सेहो निर्भर करत अछी
सच कहू तो छोट व्यवसाय बहुत बे एक कम्पनी के रूप धारण कले छै अछि
हमरा लागत अछि जे व्यवसाय मे समस्या समाधानक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
बिल्कुल कियाकि प्रत्येक व्यवसाय के समय समय पर विभिन्न चुनौती के सामना करबाका पड़ैत अछी
कल्हि हम पढ़लहुँ जे सफल उद्यमी अपन प्रतियोगितासँ सिखबाक प्रयास करैत अछि
हँ बाजारक जानकारी आ प्रतिस्पर्धाक अर व्यवसाय विकास लेल आवश्यक होयइत छै
सच कहू तऽ व्यवसाय न विचार मत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल ग्राहक सब हमेशा बेहतर आ सुविधाजनक विकल्प खोजैत रहैत
हमरा लागत अछि जे पैघ व्यवसाय बनयल लेल एक मजबूत तालक आवश्यक होइत छै
हँ अकेला व्यक्ति सब काज नहि कै सकैत छथि योग्य दल विकासक गति बढ़ाबैत छथि
काल्ही हम देखलूँ जे बहुतो रास व्यवसाय नियमित रूपसँ नव कौशल सिखैत रहैतऽ अछि
बिल्कुल बदलैत बाजार आ तकनीकक संघ चलबाक लेल सिखनाई आवश्यक अछि
सच कहू तऽ ग्राहक पर प्रतिक्रिया व्यवसाय सुधारबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम अछि
हँ ग्राहक उजा से उत्पाद आ सेवा दुनू के बेहतर बनाओल जा सकै
हमरा लागत अछि जे व्यवसाय मे विश्वास धीरे धीरे बनबैत अछि
बिल्कुल मुद्दा एक बार विश्वास टूटी जाय तो ओकरा वापस बनौनी ह कठिन होयत अछि
काल्हि हम पढ़लहु जे भारत मे ग्रामीण क्षेत्र मे सेहो नव व्यवसाय अवसर बढ़ि रहल अछि
हँ कृषि दूध उत्पादन हस्त शिल्प आ डिजिटल सेवा जेका क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत बना रहल अछि
सच कहु तऽ व्यवसाय व्यक्ति के केवल आय न बल्कि नेतृत्व क्षमता सेहो शिखबैत अछि
बिल्कुल व्यवसाय चलाबे समय निर्णय लेना सम समस्या समाधान और लोक शब्द संघ कार्य करना सिखबा लेल बैठत अछि
हमरा विश्वास जे भविष्यमे भारतक युवा व्यवसाय क्षेत्रमे विश्व स्तर तक पहचान बनोत
हँ हुनकर नव सोच तकनीकी समझ आ साहस भारतक आर्थिक विकास के नई ऊचाई पर लए जा सकै
सही कहलियै ठीक है तब बादमे बात करब